तऽ ठीक छै अहाँके की हाल छै
हमरो ठीक छिय आओर बताबह की करै छै आ
पछ अहाँ बैठल छी अहाँ की करै छी
हमहुँ कछो नहि करै छियै और गर्मी के छुट्टी हो गेल छै
हाँ गर्मी के छुट्टी तक चलते है
ह तऽ अहाँके गर्मीेमे की प्लान छै
की प्लान रहय तऽ घरमे रहै एमकी तऽ कोई प्लान नहि कि
अहाँके कितना दिनके छुट्टी होल छै
एक महीनाके छुट्टी बार ै जाहिमे सँ तऽ दस दिन चलिए गेल अहाँके की प्लान छै ई गर्मीके छुट्टीमे अहूँके तऽ छुट्टी भऽ गेल हय
हँ हम सुोचितरे गाँव घुमाउं
ह नि बिचार कर छै
हँ आओर होमवर्क हो गेल होमवर्क बना लेे छै
नहि हमर तऽ आज तऽ कहलियी कि हमर तऽ एग्जाम चलैत रहए सेमेस्टरके तऽ वही खतम होयल तऽ हमहूँ तऽ थोड़े होमवर्क होमवर्क नहि लै छी कॉलेज
हँ तब तऽ ठीक छै हमरा तऽ बहुत होमवर्क देल छै
अच्छा अहाँ बर्ड होम बढ़ गेलै ने
हँ
आओर सभ बताउ खान पियन भऽ गेल
हँ हम तऽ खा लेलेे छिय अहाँ खा लेलेे छ
नहि हम तऽ अभ वहो नहि धोलैत छी हम जायब तऽ मुूँह हाथ धोयब त खायब खब अप
हम सुनने रहली छी कि अहाँके आमके पेड़ छै
हँ ई त बात अहाँ सहिए सुन लै छी
ह
अहाँके नहि छै की आमके पेड़
न हमरा नहि छै अहाँके कितना आमके पेड़ छै
हम तऽ गिनने नहि छियै ओतेक हमरा याद नहि छै लेकिन तैओ तीस गोले बात अइ
तब तऽ ठीक छै हमरा तऽ लि
अच्छा हँ छै लेकिन ओते नहि गने छै
हँ तब तऽ आम पकै छै
उ नाम न त अभी नहि पक पकै छै आब पकबे करै क छै
हम मार्केटमे गेल रहली तऽ वहाँ आम पाकल मिलै छै
हँ मार्केटमे तऽ बरहोमे सभजीज बिलै छै
हँ ओसभ आम ठीक नहि रहै छै केना
नहि ठीक अथी रहतै ओ तऽ केमिकलसँ पकओल रहैत छै
हँ अहाँके बात ठीक छै
आब तो तऽ मीठो न रहै
हँ
जे आम पेड़पके के स्वाद रहै छै ओ मार्केटके थोड़े स्वाद रहै छै
और अहाँके ग गर्मी के छु्टी के कपनान छै
पटी एम के तऽ कोनो प्लान नहि छै सोचले रहली कि वाटर पार्क जायब तऽ इहो प्लान कैन्सिल भऽ गेल अहाँके की की प्लान छै ई गरमीके छुट्टीमे अाँ कहाँ कहाँ घूमे जाय
सुशलित तरके गाँव घुमाउ
हू
अहाँ कहिया वाटर पार्क जाइत छै
हम वाटर पार्क देखियौ ने सोचले तऽ रहलियै कि ओनाही जायके लेकिन नहि जा सकलियै आब आब कमे चानं्स हइ देखू जाइत छी कि नहि लेकिन बड मजा अबैत छै सुनैत छी
हँ आ कतेक फीस लागैत छै वाटर पार्कमे
से तऽ हमरा नहि पता से सुनले छी कि पाँच सए कि एक हजार इसे ही लागै छै
गर्मीमे
हँ गर्मीएके दिनमे कतऽ जाइके मन क
अहाँ एन्ने बहुत गर्मी पड़ैत छै एका
की
अहाँ एन्ने बहुत गर्मी पड़ैत छै
बड गर्मी छै
ह
ठण्डा मौसम छै की
नहि हमरो एने बहुत गर्मी पड़ैत छै य तऽ ऊपर से लाइन कट जाइ छै रहल नै जाइ छै गर मे अथी घर मे
से तऽ अहाँ सहिये कहलियै
हँ
कर हँ खाना बनाबे तऽ आबै से किछो किछो नहि आबै छै तऽ कोशिश करै छी कि सीखू तब न बनायब
अहाँके खाना मम्मी बनाबै छै
नहि हमिये बनाबै छी खाना मम्मीयों बनाबै छै मम्म
छै
हँ
आओर आज की कैली छै आज की खैला ह सुबह सुबा कि खइला
हम अभी कहली तऽ कि अभी तऽ हम मुँहो नहि धो इले छियै अभी तऽ हम मूँह धोयब तब ने किछो खायब अहाँ की की खाना खयली हे अहाँके की
आज तऽ हम सुबह रोटी चावल खयले छी आओर खानामे की बनल छै
उंह हमरो गरमे उएह चावल दाल भुजिया सब्जी स दाल नै बनल बनलै आज आइ करहिए बनलै य
हँ आलूके तऽ हमरा सब्जी अच्छा नहि लागै छै तोरा अच्छा लागै छै
नहि हमरो आलूके तरकारी नहि नीक लागै छै हमरा भुजिए आलूके ठीक लागै छै गरम गरम खायमे
लगै छै अहाँ के खाना मे की की अच्छा लगै छै त
हमरा उं सबचीज ठीक के लागै छै जादा हमरा साग उग नहि पसन्द छै खाय मे भुझिये हमरा क नीक लागै छै सब जे ज्यादा नहि अहाँ कहियौ ई बे अहाँके बेसनके सब्जी नीक लगै छै कि नहि
हमरा बेैसनके सब्जी न नीक लागैत छै अहाँके नीक लागै छै
हँ हमरा तऽ ओ सरिसोवला जे तावापर तारि कऽ फेर काटि कऽ मछली लखन बनै छै ई माछ लखन से हमरा नीक लागै छै
आओर अहाँके खानामे क की अच्छा लगै छै
हमरा खान खना मे तऽ जादा सीखैके नीक लागै छै
आ मटर पनीर के सब्जी अच्छा नहि लगै छै
मटर पनीर के तऽ नीके लगे छै जादा हमरा शाही पनीर पनीर झिलली इहे सब नीक लागे छै अहाँ अपन बताउ अहाँके पनीर के सब्जी कोन पनीर के सब्जी जाद
हमरा भी शाहे पनीर जादा अच्छा अच्छा लागै छै हमरा जादातर पनीर के सब्जी ठीके लागै छै और गर्मी के छुट्टी में का प्लान बा
नहि कुछो जे कहली ने से उहे प्लान रहलक लेकिन अभी तक कैन्सिल भऽ गेल छै आब देखू आब कोनो विचार नहि छै आब जहिया प्लान बने अहाँके जरूरे बताब
अगर अहाँ वाटर पार्क चलियै तऽ हम भी चलब
हँ जरूर हम फोन कि देब अहाँके ल
हँ आओर घरमे सभ ठीक छै
हँ सभ ठीक छै अहाँ अपन बताबू अहाँके घरमे सभ नीक छै ने
छै आओर बताबा
सभ ठीक छै अहाँ की खाना सभ खरीदिहऽ
क्या
अहाँ खानामे की की खयली हँ
आज तऽ हम चावल आ रोटी खयले छी सोची तारीखी रात में आज मटने मटर पनीरके सब्जी बना लै छी
अच्छा आ सब्जीमे की बनल हए
सब्जीमे तऽ आलुएके बन रहल छै आलूके भुजिया बन रहल छै आओर अहाँके सब्जी बना आबै छै आलू के भुजिया
हँ हमरा तऽ भुजिए बनाबै आबै हँ हँ भुजिए बनाबैसँ अथी किछो नहि
आँ
भुजिया बनाबै कुछो नहि हइ तरीका दना बनि जाै आलूके भुजिया तऽ गरमे गरमे खाउ तऽ सेहे
हँ अहाँके बात नीक छै
हँ हमहूँ जाइ छी आब हमूँ हाथ धोयब खाना खायब अहाँके तऽ खाना भरिए गेल छै ने
हँ हमरा तऽ हो गेल छै हम तऽ खा लेलेने छियै आओर
ठीके छै हम बादमे अहाँसँ बात करब
ठीक छै
ठीक छै